हैलो, जय महादेव तव्हां कीअं आहियो?
मां ठीकु आहियां, तव्हां ठीकु आहियो।
हा, अ बढ़िया छा था कीय?
बस हाणे खीर पीतो हाणे सुमदाासे। हा, रो रोटी खाई वर्ती।
अच्छा इअं।
रोटी जल्दी निपटी वेंदी आह, साॾे यारे त निपटी वठदी आह रोटी त
अच्छा ईअं तव्हां मूंखे पहचाणव?
साॾे ॾए यारें मतिलब ॾह अव यारें विच में रोटी निपटी वेंदा आउ ॿारह सवा ॿारे ताई खीर पींदा आउ।
हु सई आह।
पोइ बस खीर पी अध घंटे में पोइ सुमधाऊ थोड़ी देर टी वी दिसदाऊ या हा तव्हां निपटी वया रोटी पाणी मां।
न न, मां रोटी निपटी वई पर मां हाणे न खायमि मतिलबु हाणे न खाधो आह।
अच्छा।
हा थोरी देरि खां पोइ खाईंदमि वरी।
अच्छा, अच्छा न काथे कान पई आह बारिश आरतवार ॾींंह आई हुई। ॿ कलाक बसि उन खा पोइ बारिश कान आई आह।
सही आह मां बि इयई घर में पु थी बोर थी थिया वरना व वदा व घुमण।
हां, तव्हां किथे? तव्हां किथे जा आहियो?
तव्हां माखे हिक मिंट मां एम पी मां।
एम पी
हु
अच्छा, अच्छा असां राजस्थान खो अ
अच्छा ईय राजस्थान जा सही आह, त हाणे उ मतिलब हाण किटनि कंदा आयो।
ह ह किटी हा
हा कन्दा आयो हा सही आह न मतिलब हा मतब कॾहिं कॾहिं कंदो आयो की महीने, महीने में?
महीने जी किटी थींदी आह असांजी ॿ किटी मिलधुयु हिकि न ॿ टे हलधयू आ हिकडी त असांजी नॉर्मल किटी हलंदी आह पैसनि वारी, हिकिड़ी असां साड़ियूं हिकु महीने महीने कि घर वेंदा आउ पोइ रोटी हुते खाईंदाऊ ऐं हिकिड़ी किटी असांजी आहे न जी
अच्छा इअं।
हा सुंदकांड पाठ हलंदो आहे असांजो त हा हिकु हिकु महीने जीअं हिक महीने हिनजे घर हिक महीने हुनजे घर त असां इहो सुंदरकांड जो पाठ बि हलंदो आहे।
हह सही आहे, तव्हांजे घरु हलंदो आहे?
न सभिनि जे घर, जीअं हिकु महीने मुंहिंजे घर हि हिकु महीनो बे कंहिंजे घर हिकु महीनो बे कंहिंजे घर, हा। सवा घंटे जो पाठ आहे, पोइ भॼन वज़न गाईंदान कंदान त ॾेढ ॿ कलाक त लॻी वेंदा आहिनि प्रशाद व्रशाद वठे करे हा।
हम त त मतलब त्हां
सुंदरकांड जो पाठ
हा मतिलबु मां ईअं पढ़यो आ यूट्यूब में ईअ ॿुधो आहे।
अछा
मतिलब मां पढ़ंदी न आहियां बाक़ी मां मां कहिड़ी कहिड़ी जप जी पढ़ंदी आहियां हफ़्ते जपजी साहिब पढ़ंदी आहियां बाकी सुखमनी, सुखमनी साहिब कढहिं कढहिं पढ़ंदी आहियां।
अच्छा, सुखमनी मां लॉकडाउन में पढ़ी हुई जे महिल अमिरित वेलोहल्दो हो
हा अच्छा
त हुन टाइम ना रिंकू भाई जी हलंदो आहे न हुन टाइम।
हा हा हा
अमृत वेले सुखमनी हलाईंदा हुया त मा भी पढ़ी हा
ह मां बि मतलबु ईअं मतलबु मां कॾहिं कॾहिं जीअ चालीसा ॿ दफ़ा थींदा आहिनि छाॾिस ॿ ॿ ॿ थींदा आहिनि मई साल में हिकु मई में और हिकु सितेंबर या अक्टूबर में त क कोई कोई चालीसा में पढ़ंदी आहिया बाकी रेगुलर कानहे मतिलब जप जी त पर हफ़्ते में ॾींहं पढ़ंदी आहियां।
हा हा
उ फिक्स आहे बाकी नाम जब कंदी आ अमृतवेले वेंदी आहे नाम जब कंदी आहे। थी वियो बाक़ी हाणे बस सभ कुझ सुखमनी कढी कढी
अछा
हा त्हांजा बार सकूल त्हाजा सभु ॿार बिज़ी टूशन स्कूल में न, हा सही आहे। मूंखे मतलबु स्कूल तांखे स्कूल लाइफ तव्हांखे वणंदी हुई?
मूंखे, हा ॾाढी वणंदी हुई।
तूं लाइफ
हा, मां ख़ूब मस्ती कईयू स्कूल लाइफ में। खूब जामु मस्ती कयूं आहिनि मां।
हा सही आहे, हा हा सही आहे न।
त अञ नंढा ई लॻो ता।
हा हाणे तव्हां मां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदमि
अच्छा
हा मैसेज ते ई
अच्छा अछा
तॾहिं, तव्हां हाणे छा छा कंहिं महिल मतलबु वैकेशन ते काॾे घुमणु विया आहियो?
दिल्ली वई हुयम।
दिल्ली?
हा हरिद्वार दिल्ली
अरीत्वा हा छोट बजा घुमो आ तां?
हा न मां ब न न न न।
न अच्छा व काडे दिल्ली में काढे कढे वियाओ?
दिल्ली में असांजी मलब मुंजी धरम जी मां ठातल आ न। त मां हुननि वटि वेंदी आं, पो हुते रहंदी आं। इअ पो हुतो खां असां हरिद्वार वयासे। ऐं हा किशनग जे किशनगढ़ वियोऊ, पो हुते पुष्कर र में त ॿ ॾींहं उते स्टे कयोसे।
हा सही आ न।
हा वेकेशन में घुमी आयासे।
वैकेशन ते हा, सही आ न मलबु मा वैकेशन काॾे काॾे वञिणो खपे।
हा। ज़रूरी बि आ ॿार नढा हो लॻंदो आ न ॿार वरी चईंदा आहिन हलो त थी ईंदाऊं।
हा हा सही आ, मां बि इअ थड ईयर मुंजो कॉलेज जो आ।
अच्छा।
सई आ, त तांखे कॉलेज लाइव वढ़ंदी हुई की, स्कूल लाइफ?
मां कॉलेज न वयम।
कॉलेज न कयो, छो?
न न, मां जीअं ट्वेल्थ कई पो फर्स्ट ईयर जो फॉर्म भरियो ऐंई न हो कयोई न, प्राइवेट ते मुंजी शादी थी वई‌।
अच्छा ईअं।
हा त पो, कॉलेज लाइफ असां इनजॉय कई न। कॾे स्कूल लाइफ में ख़ूब इंजॉए कयोसी।
हा सही आ, मांखे इस्कूल लाइफ माखे मूंखे पिज न वणंदी आ, मुखे स्कूल लाइफ न वणंदी आ न कालेज लाइफ। कॉलेज त इअं ई मा महीने बसि वीह ॾींहं वञा बसि।
हा। बाक़ी य न स्कूल लाइ सुठी हूंदी आ न।
हा, न मांखे की मतिलब स्कूल लाइफ ठीक ठाक पढ़ंदी आ, कॉलेज लाइ ईअं ई आहे ईअं ई आहे। हा माके ब मेन मांके मेन वणंदो हो बस। मां हर वैकेशन ते घुमां मतलब इअ मनभर। वेकेशन कि सर्दी मौसम बारिश थी वियो ठंड थी वई। हा, सही आ।
तांखे खाइण
हा।
हलो,
हा हा। अचे थी आवाज़ु, खाइण पी मींखे छा वणंदो आ?
हा हा।
मांखे वणंदो आ, मांखे ईअं आइटम मांखे त फ्रैंकी वणंदी आ, कोथे वणंदा आहिन।
अच्छा।
डोसा वणंदो आ, डोसा मां घर में ई ठहंदी आहियां इडली जे बैटर खां।
अच्छा बैटर वठी करे की हुन दाल ऐं पिसाए करे?
न न दाल वट पिसाए करे जी पूरो इडली जो बैटर थींदो आ न
हा हा।
उतो ई पूरो इटलो बेटर खमीर उथे ईयं आ मतिलब पूरो इढली जो बैटर जिते तयारु थींदो आ फिर हुनखे तवे में थोड़ो पाणी छुड़की करे या बसर पो लॻाए करे फिर पाणी छिड़की करे पुछे करे वरी बैटर डालो हलको हलको घुमाए घुमाए करे पतलो कईंदा आहिनि, फिर वरी आलू जो बर्फ़ो थींदो आ न
हा हा मां बि ठाहींदी आहियां डोसा हा, हा मां त उह दाल ऐं मां अटे ऐं सूजी वारा बि ठाहींदी आहियां डोसा।
अच्छा
हा अटे खे सूजी खे न मिक्स करे पीसो, चमंच बेसण विझो पो हा हिकु कटोरी अटो हुजे, अईं हुनमें न अ अध कटोरी सूजी हुजे,
हा
ऐं हुनम ॿ ॿ चमंच बेसण विझो पोइ तव्ह हा पीसो पो तव्हां ॾही में वापसि पीसो, ॾईी विझी करे पहले हुन ख़ाली सुके अटे खे पीसो पो तां उनमें ॾई विझी करे पीसो।
हम्म
पो तव्हां हुनमें न अं अं अस थोड़ो सो सोढा विझी करे,
हम्म
चञो खमीरो अची वञे फेटो हुनखे, पोइ तव्हां हुनजा ठहन भई बिल्कुल फटाफट ठही वेंदा आहिनि।
हा मांखे हा मांखे मतलबु म न इअ ॿाहिरि डोसो ऑडर न कंदी आहियां, बाक़ी घर में त मां वरी इडली ठहंदी आ त वरी मां बैटर पिसाए करे ॿियो ॾीहं सुबुह जो फिर वरी डोसो ठाहंदी आहियां ईअं मतिलब, ईअं मतिलबु सिखी बि वेेंदा उ वरी,
अ न न ज़रूरी आ घर जो भति त ॾाढो सुठो हूंदो आ,
हा, बाक़ी मां हिकु ऑरेंज कलर चटनी ठाहींदी आहियां मां ॾाढी टेस्टी ठहंदी आ, अ-तव्हां कि ऑरेंज हिकु चटनी हूंदी हु तनि कहिड़ी -कहिड़ी में चटनी जो नालो तव्हांखे ॿुधाईंदमि वरी पो मांखे अञा यादि नथ थो अचे मतिलबु हुनखे छा केंदो आ, दालि थींदी आ न हिकु सा साई भाॼी जी दाल विझंदा आहिनि, चने जी दाल, चने जी दाल और व जो वाइट दाल हूंदी आ न वाइट उरददाल वाइट दाल जो थींदी आ, उनखे थोडो सो तेल में विझी करे फ्राए क्यूं थोड़ो सो हुन खां पो लाल मिर्च विझी करे फिर उन खां पो हुनमें डलबसर टमाट पीअ सॾा वारा जो थींदाइन हिकु ब हिकु खयों बसि सॾा वारा जो ईये सुखाईंदाइन न बस हा- हा हा- हा -हा, तो उन बस वो जो थोड़ो फ्राए थी वञे हुन दालि खे हिन करे मिक्सर मिक्सी में पॉट में लाह्ये और हुनमें हिक टमाटर हिक बसर हिक हरी मिर्च हिक लाल मिर्च विझी करें पीसे छॾो पानी थोड़ो विझी करे ॾिसी छॾो तहांखे मां वीडियो मोकलदम उनमें ट्रे ट्रे चार प्रकार जी चटनी ईंदय त वरी तहां ॿुधाए ओरेंज चटणी टेस्टी मांखी वटऊ ईयं मतलब मांखे हू न वणंदी नारेल जी चटनी हुंदी आ न मांखे वो घट घट वंणदी आ बाकी जां असां मतल्बु घर में ओरेंज वारी चटनी बी ठाईंदा आह्युं उह ॾाढी घट तौ मिक्सर में विझी करे पीसे छडो हरी उन में कटोरी में लाहे करे राई ॾेई छॾो राई जो तेल सां बस थी वियो हल्को तेल थोड़ो सो विझ छो कि तेल लगे तेल तेल न लॻे
जेमें न जे चणन जी दाल।
हुम्म
ऐं एनं पीनट उनखे सेकोस। तेल में न इंयई सेको हा इयंई सेको थोड़ा, हा पो त पो वरी त वरी उवो कुनी ख़ाली करो। प्लेट में पो उनी कढ़ाई में थोड़ो तेल विझी लस टमाटर, प्याज, हरी मिर्च इनन खे सेको।
हां
पो चंॻो सिकजी वञे न सॼा रोस्टेड थी वञन रोस्टेड थी वञन तेल घट खपे पो उनन सभन खे पीसौ। उनमे खोड़ सारा कड़ी पत्ता विझो। हा खोड़ सारा कड़ी पत्ता विझो बस उन खे पीसे करे पो लास्ट में राई वाई ऐं न तड़को लॻाय लुण वग़ैरह विझी करे।
हुम्म
बस ॾाढ़ी मस्त टेस्ट मां हाणे कोलिंग न करे सघदी आह्य। ख़ाली इन कमिंग आ
अच्छ इयं
हा त तहां मुखे कॉल करे छॾजो न भली।
हा हा ठीक आ तहां हाणे हिकु ॾह मिन्ट खां पो असां कटे ता सघु कॉल इंय मतलब आहे।
कटे छॾजो हा हा हेए टास्क थी वञे हेए टाइम पूरो थी वञे टाइम थी वञे न पूरो ज़ॾी वीय मिंट खां पो वापिस कॉल करे छॾजो मुखे।
हा तहांखे हाणे वरी कयां कॉल भले थी वञें तहांखे हिनमल तहां फ्री आह्यो न
हा हा मां फ्री आह्यां।
तो मां तहां खे कयां ती कॉल।
हा हा तहांखे कॉल करे छॾजो ॾहें मिन्ट खां पो, ठीक आ न।
अच्छ तहां हिकु ॾह पंद्रहा मिन्ट रुकंदव।
आहा हा बिलकुल, अहा आहा बिल्कुल
दीदी हिक मुखे कोल ती अचे त वरी हिक चए हिक दीदी चये कोल कयॉ त वरी उनजो कोल खयम त फिर तहांजो मां करे ती इंय मत्लब मां चवा बि न कर ईंय भली तहां अगर फ्री न आहियां तांखे मां आंटी अभी हाणे करे थी छॾा वरी न त पो ती कयां।
भली तहांखे जीअं लॻे तहां माखे कॉल करे छॾिजो मां
आप फ्री हो न तहां मतलब तहां फ्री आहियो न हाणे?
फ्री आहिया हाणे।
केंमल सुमुंदा ॿा, केंमल सुमुंदा आयो रात जो?
मां खे त जैहेमल निंड अचे, सवा हिकु, ॾेढु।
अच्छा ठीक है।
हा हा हा हा ठीक आ ठीक आ।